जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल भेण, ठीकु आहीं?
हा बढ़िया बढ़िया तहाँ ठीक
बढ़िया- बढ़िया मज़े में, हाण त फ्री थी वई हूंदीअ न हाणे त?
हा हा मां मां टी वॻे खां वठी हा मां फ्री हूंदी आहियां हिन महिल खां वठी। हलो, आवाज़ अचेव थो?
अच्छा अच्छा हा आवाज़ अचेव थी न, हा मुंहिंजी
हा हा ठीकु आह, ॿियो ॿुधायो तव्हां कानपुर मां न?
हा हा हा, ऐं दीदी तव्हां नागपुर मां था ॻाल्हायो न?
हा हा तव्हां शायदि मुंहिंजो
हा हा मां उहो ई पुछण पई चाहियां, मुंहिंजो नागपुर अचणु थींदो हा त मूंखे नागपुर अचिणो आह। हा त पुछण पई चायां हिते छा? छा आहे घुमण जो?
हिते ॾाढी शयूं थव। झील, अ हिते त स्वामी नारायण मंदिर थव पुटारा तलाब तव। सोने गांव लेक आह, आर एस एस जो मुख्य कार्यालय आह। ॾाढी शयूं आहिनि। त तव्हां ईअं घुमणु ईंदव, की कोई अथव नागपुर में?
न नागपुर में मुंहिंजी मामा जी धीअ रहंदी आहे। त हुन जणियां थी पाए पई पुट्र जा।
अच्छा- अच्छा, हिन ही महिने?
हा हा हिन ई महने लास्ट में आखिरीअ में, बॿावीह टेवीह तारीख़ जो अथसि प्रोग्राम ब् ॾींहं।
हा त सोनेगांव लेक ज़रूर वञिजो, ॾाढो बढ़िया अथव ॾाढो बढ़िया।
अछा, त हुते शा आहे दीदी लेक में?
उते लेक ई आह झील पूरी, बढ़िया सां गाना वाना बि वॼंदा आहिनि खाइण पीअण जी शयूं बि आहिनि। ॾाढो पीसफुल मतलबु जॻहि थव, वेंदव न त आनंद ईंदुव। साफ़ सुथरो बि आहे अंऊं ब एॾी ॾाढी वॾी लेक आ, मतिलबु वॾो गार्डन बि आ। खाइण पीअण लाइ कैंटीन बि आ, साफ़ सफ़ाई बि आ। न माण्हू वेंदो त आराम सां वेठी, न शोर आहे वधीक न शराबो आहे रिलेक्स
अच्छा, त उहो ई माखे लॻे पियो की न नागपुर में छा घुमणु लाइक़ु आ? छोकी नागपुर में रहंदी त आहे मामा जी धीअ, पर इहो आहे न फोन ते ॻाल्हाइण ई नथो थी पाए। उई मां चयो बि पुछां कंहिंखां त तहांजो नंबर यादि आयो, त मां चयो तव्हां खां ई दीदी खां ई पुछी वठांसि। की आहे शा हुते, त ओतिरनि ॾींहनि जो असां प्रोग्राम ठाहियूं न
हा त हु त तव्हांखे खुद ई छुट्टी वेंदव तव्हां हुन एड़ीन जॻायूंन ते ता अचो न हो तव्हां माइट्र थियो त त हू तव्हांखे ख़ुद बि घुमाईंदव।
न छा आहे की न एक्चुली हुननि खे त समय मिलंदो कान त उहे चवन पिया की न अगर थी सघियो त मां पानजी गुड़िया खे चवंदी मांस त उहो हली हलंदव। छो कि मांजी तबियत थोड़ी ठीक न रवंदी आ त मां त न हली पाईंदीमांव। त लॻे पियो की न कोई गॾ हुजे।
हा त सोने गा सोने गां लेक च जोर् फुटारा तालाव वग़ैरह बि आहे लेकिन हुते एतरी सफ़ाई हाणे न रही आ। त सोने गांव लेक चएजोस उहो ॾाढो सुठो तव।
अच्छा उहो ॾाढो बढ़िया ठहियल आ।
हा अउं स्वामी नारायण मंदिर हीअ ॿ शयूं ॾाढी बढ़िया तव मतलब आहिन त अञा शयूं लेकिन हाणे वधीक तव्हांखे समय हुजेव त ॿी ॻाल्हि आ।
न न हिक ई ॾींह जो समय आ छोकी हिक ॾींह जणिया आहिन अउं ॿिए ॾींहं ते बस घुमी करे रात जो ट्रेन आ त हिक ॾींहं जो ई समय बस घुमण जो रखियो तन।
हा त इ इ सवाल जेको ॿुधायोमांव ह ॿ शयूं घुमी अचो।
त हिते हो को हो बि आए छा जीअं टिकट वग़ैरह लॻंदी अंदर वञण जी?
हा लॻंदी आ लेकिन एतिरी वधीक टिकट न हूंदी आ। न न घुमी सघंदा आहियो। छा ता चओ हा हा हा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल एतिरो टिकट काथां जी हूंदी छो त हिक लेक आ न त हिते एतिरो वधीक टिकट डूंदीच कोन्हे कें म्यूज़ियम थोड़ी न की हिक हिक शहर असां ॾिसूं त असांखे टिकेट लॻे।
अच्छा त लेक आहे त मतलब इहो छा हुते उह बि हलंदा आहिन छा जेके इहे चवंदा आहिन क्रूज़ वांगुर ठहिल हूंदा आहिन अॼ अॼ उहो न आहे। बोटिंग वगैर हूंदी भल
हा बोटिंग वग़ैरह तव।
अच्छा अच्छा अउं अउं ॿियो दीदी नागपुर में कपड़ो वग़ैरह वठणो हुजे त काथां वठजे जीअं मतलब थोड़ो कॉटन वग़ैरह जीअं हाणे गर्मी हले ई थी अञा त गर्मीअ जो कपड़ो
इह ॾिसो हिते हाणे हिक त कराची लाइन बि तव सधर में सदर एरिया में हा हुते कराची लाइन तव उते न रिज़नेबल रेट में सब शयूं मिलंदव।
अच्छा
उते वञी ॾिसजो। ऐं वरी ॿिया ॿी शयूं खपन त पो सीता बर्डी फोन खपे या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खपे। त बाक़ी कपड़े लाए कराची गली जेकी आहे न कराची लेन सदर में उहा सस्ती मतिलब रिज़नेबल रेट तव।
अच्छा एक्चुली छा आहे की मां घर में नाइटियूं रख खंदी आहियां जीअं विकण लाए जीअं न थींदो नाइटियूं वग़ैरह रात पाएण वारियूं थींदी आहिन। सुट थी विया त उहो सोचां भई होल सेल जी अगरि तव्हां कुझु ॼाण ॼाणंदा हुजो त उहो ॿुधायो मूंखे पो।
ह न न मूंखे एतिरो आइडियो कोन्हे मां बसि जीअं सपोस माण्हू पंहिंजे लाइ ख़रीदारी करणु वेंदो आ न। बस ओतिरो ई नॉलेज आ मूंखे।
अच्छा अच्छा हलो ठीकु आ कोई न त वॻा ई खणी वठी ईंदासीं।
तव्हां हिकु बार ॾिसंदव न न। तवां घुमण वेंदाव न त हुन दुकानदारन खां तव्हां पुछंदव त हो तांयी मदद करे सघंदा तव।
बाकी ब हा हा हा आऊं संडे ॾीं स पो आर्तवार आ त आर्तवार ॾी त श शयूं सस्ती सस्तियूं मतिलबु ॿाहिर बि वेठा हूंदा आहिन माण्हू।
अच्छा आर्तवार ॾीं बाहर भी लॻाईंदा आहिन दुकानदार।
दुकानर न लॻाईंदा आहिनि ॿिया माण्हू अची करे रोडनि ते विहंदा आहिन ॿाहिरां।
अच्छा ॿाहिरां जा कोई माण्हू ईंदा हूंदा हो दु दुकान जे ॿाहिरां अची जीअं नढी नंढी खोेले करे ईअ वईंदा आहिनि कप
राइट उएई बिल्कुलु उएईच। ईअं त जीअं हर शहर में अलग ई थींदो आ। हिकु ॾींह जाते मतलब माण्हू ईअ चादर रोड ते कुछ विछाए
हा हा असांजे हिते वरी जीअं सूमर ॾीं रखंदा आहिन छोकी सूमर ॾींअ उह बाज़ार बंदि हूंदी आ त दुकानदारनि जी दुकायूं बंदि हूंदियूं आहिन त हुन जे ॿाहिरां वरी ए नंढियूं नंढियूं खोले करे पो रखंदा आहिन कपिड़ो।
हा त उहई चवां ती न बाक़ी तव्हांखे होलसेल जो खपेव त उह दुकानदार तव्हांखे वधीक ॿुधाए सघंदव।
असां त जीह कस्टमर हूंदा आहिन पंहिंजे लाइ ख़रीददा आयूं असां बसि पंहिंजो वठी करे हली ईंदा आयूं बाक़ी ईअं तव्हांखे विकिण जे हिसाब सां खपेव त त उहे मदद कंदव तव्हांजी।
हा न त मूंखे त थोरो हुनजे हिसाबु सां ई खपनि जीअं बैग वैग ईंदा आहिन न जीअं हर साइज़ जो हिकिड़ो बैग ईंदो तव एस एल एम
वठंदा आयो सामान।
हाणे त मांजो दिल्ली मां ईंदो आ पर उहो छा आहे की न अॼुकल्ह उहो ॾाढो नख़रो थो करे। पियो ॾाढो नखरो थो करे पियो ॾियण में आऊं कपिड़े जो रेट बि वधाए छॾियो तईं।
त तव्हां दिल्ली वञी करे पोइ ॿे भाईअ जो नंबर ॻोल्हियो न दिल्ली त मतलब व
ॻोल्हियो आ, ॾाढो ॻोल्हियो आ। ॻोल्यो आ पर हुते जेके भी कस उ आहिन डीलर आहिन न सभिनी जा सेम रेट आहिन कोई घटि रेट करण जे लाइ तयार ई काने त मुंहिंजी भेण आहे उह थोरो सो बुटीक हलाईंदी आ त उन ॿुधाई की नागपुर में अथई हिकु होलसेल बज़ार। हुते सही व रेट में पवनी था नाइट सूट।
अच्छा त पो पु जीन ताईं पो हुनखे वधीक ख़बर हूंदव असां त छा आहे पंहिंजे लाइ ई हिक ब वठंदा आहियूं त जाता वयासे
तीअं बाक़ी तव्हांखे सेलिंग अ पर्पस लाइ खपेव त जीअं तहांजी भेण की नॉलेज आहे त उहा वधीक तहांजे लाइ सही रहंदी जानकारीअ लाए।
हा त एक्चुली उआ हुते हितां जी रहण त आहे न नागपुर जी त रहंदड़ कान्हे हुनखे बि कंह ॿुधायो ई हूंदो। माखे लॻो जेको रहंदो आ न त हुननि खे ज्यादा ख़बर हूंदी आ हिन बारे में।
हा त पोइ मुंहिंजा हसबैंड ईंदा राति जो, त भले तव्हां सुभाणे फोन कयो। त मां पुछी रखंदीमान।
ईअं बि करे सघंदी आहियां। हा उ पुछी रख सघंदी आहियां हुनन खां छ की मर्दन खे वधीक नॉलेज हूंदो आ न ॿाहिरां जी मार्केट जो।
हा- हा मर्द छो की निकरन करन ता हा -हा- हा। त उहो ई लॻे पयो की न केजी हेल्प मिली वेंदी त थोॾो कपड़ो लटो हुतां वठंदी वेंदम पाण।
ह न लेकिन दिल्ली दिल्ली त हालाकी वधीक मुंजे ख़याल तहांजे लाए सही रहदो। अउ बॉम बे में बि होल सेल मार्केट आ न बॉम्बे जी त तहां दिल्ली वारन खां ई बॉम्बे वारन जी कोई पहचान जो हुजे त हुनखां नंबर वठ ठोस
त बॉम्बे में मिली वेंदो माल इहो नाइट सूटन जो?
छो न मिलंदा बॉम्बे अग में त मैन्युफैक्चरिंग थींदी आ न। ऐं मेन त अहमदाबाद, राजस स्थान, अहमदा, सूरत- सूरत राइट सूरत त मेन कपड़े जो हब तव।
हा सूरत जो त ॿुधल आ। सूरत में लेकिन मेन ॻाल इहो तव न साड़ियूं और वॻा हे ॿ शयूं ज्यादा विकामजंदियूं आहिन हुते। मेन उ मार्केट हुनजी जेका वॻन जी आ
हा -हा- हा इया ता आहे, हम्म
हा सूरत में इहो हुनजो बिल्कुल हब ठहियल आ पूरो हुतां जो
हा छोकी सूरत जा मां बि विच- विच में ईअं ॾिसंदी आयां त, उते ॾाढो ॾेखारींदा आहिन। हा पो वॻा ऐं साड़ी छ हूंदीयूं आहिन हालकी, हा
हा- हा- हा मां उहो ई चयो न नाइट सूट न विकामजंदा आहिन सूरत में इहो त मां बि पतो कयो आ। छोकी मांखे त खपे ई माल, मुंजो त कस्टमर ईंदा ई आहिन। त उहो ई चवन पया की न थोॾो सो मांखे लॻे बि पयो इहो बि लॻो की थी थो सघे नागपुर में मता थोॾो ॿयो कपड़ो मिली वञे, अउ थोॾी सी डिजाइनर कुझ ॿयो मिली वञे। छोकी कस्टमर हमेशा कुझ नयो ई वठंदा आहिन। हुनन खे लगंदो आ कुझ नयो खार कुझ नयो हाणे नाइट सूटन में असां नओं छा ॾेखारयूं तहांखे?
हा
त उहो ई लॻंदो आ।
हम्म- हम्म
ॿयो दीदी तहां छा कंदा आयो?
मां हाउस वाइफ आयां।
अच्छा -अच्छ तहां हाउस
मां पहिरों इहो ऑनलाइन कपड़े जो कम कयो हुयम।
अच्छा
पो वरी ॾिसो रिस्पोंस मिल्यो हुयो पो मुंजो नंबर- वंबर शा आहे गुम -वुम थी वियो जेको पहरो वारो हुयो। पो कॉन्टेक नंब पर अगर सभु हो थीया, मतलबु हुया ई छ न हथ में सभु हो थीआ विञाई जी आ त त पो उन खां पो वरी शुरू ई थी न कयमु, मां
हा सही ॻाल आ, तहां फ़ोन में ई हूंदव। कॉन्टेक्ट नंबर डायरी में नोट ई न किया हूंदव।
न केंखे ख़बर न हूंदी आ न की मतलब माण्हू जो हथ तो लॻे, पो तो माण्हूअ खे ध्यानु वञे न। हा त फोनु एॾी ईॼी शइ हूंदी आ उन्ह मेंई सेव करे रखु, त माण्हूअ खे त इज़ी थियो वंञें। केरु डायरियूं ॻोल्हे वरी रख केरु संभाले पांण वटि
हा हा हा
त पो वरी उहो फोन में हुयो बढ़िया, मतिलबु हले पियो। लेकिन पो बढ़िया इन्हसेंस की मां, जीयं चइबो आ न, जेतिरा बि कॉन्टेक्ट हुया उनमें सही हलंदो हुयो पो वरी गुम थी वियो उहो, नंबर त पो वरी सभु नंब वंबर वया पो मां ॿि छॾे छॾियो। वरी नयां केर मतलबु कॉन्टेक्ट ट वग़ैरह ठाहे
न न बिल्कुलु सही ॻाल्हि आ, हलो ठीक आ दीदी पो अच् ईंदमि त वरी पो मुं ॻाल्हाईंदीमांव
जी- जी ज़रूरु, हलो जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।